हेलो
हेलो हेलो
हेलो
हलो हँ हम्म।
जा रहले ये? हमर आवाज जा रहल ए?
हँ।
अहाँ फून केने छियै?
नेटवर्क नैय रहैन। हेलो
आ
हेलो हेलोऽ हेलोऽ
ह की हेलोऽ